ची आइपंसके टॉपिक छ स्कुल
ह स्कुल के जिन्दगी बढ़िआं टॉपिक ह
हँ स्कुल के बारेमे बताही की तोहर स्कुल मेछू
हमर तऽ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ मेमोरी छल एकदम शीतल शीतल मेमोरी यए
ह
ताकि तू ने बते भी हँ एकदम ची कलसितै ग बाकी तू ने तू ने लेट च लियए त तू बता
तऽ हम की बतेयौ कुछ भी ह तब ने बते ब जे कुछ भी ब
किछु केहन एक्सपीरियंस रहलहु एक्सपीरियएंस बता
देखिय अपन सब के स्कूल स्कुलके नाम तऽ पते छं तोरा प नाम रे सं‌टरैसा ठीके छै हम आयल छी
मेमोरियल कॉनभेन्ट पूरा
हँ मेमोरियल कॉन्वेन्ट हम कोन क्लासमे आयल छलियौ
एटमे
हम एट मे आल छलियै क सेवन मे सेवनमे आल छलि‌ये बुझै सेवनके अंतमे आयल छलियै हँ सेवेन के अन्तमे आयल छलियौ लेकिन किछु कही हम अन्तके दू सालमे आयल छलियै इसकुल लेकिन एगो अलग हमर कन्ट्रीब्यूशन रहलहु ने सभके अथीमे ह मिलियौ लास्ट के दू सालमे इसकुल तोरा सब समझे लेकिन तखनो कते बच्चाँ ज्याददा इम्पोर्टेंट दोस्त हम भऽ गेलियौ तोहर
सही बात छै बहुत से बहुत कम छै बच्चा ब चल जगह फर कॉन्टेक्ट छै नहि मस की तोरा छै
मतलब नीक छै लेकिन इसकुलके तऽ याद बहुत आबैत छौ टीचरसभके शुभम सर एगो जे सर कोन छले हमरा त हँ ओ नीक छलै जे सर चलो वन वर्ड पर अ नो होलिडे
आ बीवी प्रसाद
से सरी बापरी बाप ओकरा त खौफ मे छलियै अपना सब ने जे कहिया आयब
हँ बीबी प्रसाद हम हम नहि छललिए हमरा नहि की कहै छलै एकबर हमर भेल छलै जे ओ
तोरा तऽ पूछय लेलए ड्यूटी देय छलहु
ह वएह एक दिन हम नए बहबैल छलै रुचि कह देलक सरस येह किया हुआ ये नहि किया हुआ है सर कहय छथिन की ठीक है तब मोनिटरी नहि किया है तब हम दूसरे को क्या बोले छोड़ो सबको पनिशमेंट आज छोड़ देते है तब बता तोहर इसकुल जर्नी केहन रहलौ
हमरा बहुत नीक लागल जे कही डे फर्स्ट हम आयल छलियौ तऽ हम
हेलो
इसकुलमे पढ़ी तऽ जया हमरा कहै छौ कि क्लसमिक साल रह है
आवाज कट रहल छै
हलो जय इट्स फर्स्ट द ठीक ह हम बात कर बेचो ह हम जयास से बाज छलहु तऽ ओ हमरा कहै छौ
तोर सा नेटवर्क ईी श छौ तोर अवाज नहि रहलल छौ हेलो
हेलो
ह आवाज नहि आबै छै त अवाज बत लगै छ
अरे आब छ रू कि टाइमरे रुकि गेलै रे फेरसँ कल करै छ र जु
बढ़ैत रहल छै तीन छियालिस सैंतालिस
नहि ओ वाला न त कं छै तऽ ओ नीचा वला टाइम रुक गेल से काम छै तऽ जे नीचेवला टाइम नहि छै ओकरामे
अरे वएह ने जे तोरा नाम उलटा लिखल छै
नहि ओ ओ कहाँ चालू छै हमरा मे तऽ रुकि गेलै ओ
हमरा मे चलि रहल छै चारि सात चारि आठ चारि नओ
अच्छा हमरा मे रुकि गेलै ओ पता नहि की य
त नेटवर्क इसु छ छै तर
हेलो रु रु रुख काटि कऽ करै छियौ
फेरसँ
हँ फेरस करै छियौ रूइक गेलै याय
ह